हूँ
हँ पतहु
औरसब ठीक छै अहाँ बताऊं
हमरो ठीके छै
खाना पीना भऽ गेल
नय फास्टी खइ छै म
हँ हं सही फास्टिंग छलै आहा के ठीक भऽ गेलउ हँ भेलय रोटी भुजिया
अच्छा दिन में रोटी खाइ छियै
दिन में रोटी राइतमे भात
अच्छा
हं ओर
ओर सब बहुत बढ़िआं आय रू रूमे पर छियै
नय रूम पर नय छियइ खन ऑफिस एल छियै
अच्छा तऽ ऑफिसेमे भेलै ये अच्छा फेर लंच लऽ कऽ एल छलियै
हं लऽ कऽ नय एबै तऽ कतऽ खेबै खेबै जुटटोके बाहर खए में परा फोड़ा टाइम वेस्ट भऽ जाय छै जा आबय में टाइम लागे छै बाहर
टाइम आओर खराबी बहुत करै छै नऽ
खराब करैत छै पता चलल ओहिमे हल्दी कम छै तऽ नमक कम छै तऽ ई नहि छै तऽ
हँ
तरह तरह के चीज रहै छै
हँ हँ
टाइम वेस्ट अलग भऽ गेल ह दोसर चीज ई रहैत छै जे भइ ज्यादातर भात खेलासँ सेहो खराबी होइत छै आओर तेसर चीज ई होइ छै जे ओहिमे जे बैसल रहल ओहो अहाँके नहि होइ छै एकटा अलग अलग मॉडल से अहाँ के महसूस करब से चीज नहि हबय क छाहि
हँ
अभी यहाँ ककरो साथ बैस गेल जे होटल मे ओहो बैसल छै जे अहाँ जूनियर ओहो बैसल छै अहूँ बैसल छी तऽ फेर कोनो ई नहि नहि भेलैय
हँ
आदमी देखियौ आदमी अपन लेवल अपने गिराबै छै अपन लेवल अपने बनाबै छै
छै कि नहि कि हेलो हैलो हेलो हेलो